हँ
के
के से ने बढ़िआ
हँ आँ
चलि गेल लियै
आ कतअ बम्बई साइने के लिए ह
प नहि
आँ
हमरा अकेले नइ
कथिके
एहिमे हमरा कमे पाय लै
हमर एमे लेक्चुली छै लेडीजके काज रह हमर तोहार काज नहि छै कहियो आदमी बतला लै छै
सब मगर एहिमे बाते नहि ठीक से केलियै
तु नै केलही त हरदम आइठलमे बतियेही त कहाँ हेतौ कहाँ से हेतौ जतेक रिस्पेकटे बात करबीही
त मोने नहि लगै केकरो में दू सकेंड देख के न बात ह
चाची के तऽ सब सं बात भेलैह दस दस मिनट
की
चाचीे के तऽ सभसँ बात भेलै
ह कब अहाँके लास्टे ये
हँ
तऽ ओहि दिना तऽ हमरा अठहत्तरि रुपैआ आयल रहे अहाँके कम
हमरा जे मालू सझिली चाचीे के एलै हन सीधा एक हजार बावन रुपआ हमरा एलै ह साठि रुपआ बस
ईखम है पच ओहिके बाद ली लिखै बला काम छै हमरा देने छै हम नहि करै छियै
लिख बला
गलते क लि लै छै मैथिलीमे लिखके छै हँ
खतम भ गेलै गलत कऽ देलकै सब बना देने छियै गलत कऽ देलकै
मन मनू कत गेलौ
मन्नू गेल बिस्कुट लाब
जे सब बढ़ियांसँ टास्क कम्प्लीट करै छै ओकरा बढ़ियां पाइ अबै छै
हँ बढ़िआँ जकाँ सभके तऽ दू हजार बाइस सौ सभ के अबि जाइ छै
हठ
आर कही गांव कहिया जाय छै मम्मीके तऽ फेर तबियत खराब भऽ रहलौ दबाये नहि खाइ छौ तऽ की
के दबाइ नहि खाय छै
तोरे मम्मी ओ दिन गेलीयै त कहै छै कि दू हजार के दबा आनए दय भैया खेबे नहि करै छै तऽ पाइ खाली बर्बाद केना करू किया नए सब काम छै शिवानी खबे करै छै हम खबे करय छी बाबा खेबे करै छै प्पा पापा खेबे करै छै चा
दबाइ मे सब करय दय छै
बोकइर दइ
मम्मी नहि खाइ छै सुइया दिया दै छै ओहिसँ हियाँ ह
आओर कही
ठीक ह से त सादे खाना दालि भात भिन्डी के भूजिया रातिमे चिकेन बनेने
अथी
ह
मनू के टियूसन चालू भ गेलइ
रिटर्न अबाज अबै छै स्पीकर ऑन केने छीही की
वक्त
त ओ ओ सब ने एक्शन होइ छै तु सोचबी जे स्पीकर आन क के बर्तनो धोली काज कली ओहिमे दस मिनट नीक से टाइम देबी जे हमरे ब जमरेशन के थोरबे पाइ देतो के अरे किछो करै छै कि नइ स्पीकर ऑन क के कभी नहि बतिया लै कहइ छै एहिमे
बैइसल छी
जतेक निक स बतियेबही ओतेक नीक
आँ
आ फेर एकदम डिसिप्लीिन मे बतेयेबही ओतय नीक रहय छै हे रे स्पीकर अन कऽ देली हन तु
हइ स्पीकर ऑन नइ छै स्पीकर ऑफ कर दही ने
एक त
अही के
अखन कथी खायल बनबै छै
की
अखन कथी खायला बनबै छै
कहलउ तऽ दालि भात भुजिया
गाउँ कहिया जेबही
बाबा कहै छै जे मूड़नमे आबअ लै
रसगुल्ला खाय जाय छै तऽ जाइ
आय
ही
के
रसगुल्ला खाय हा सेहो आँ हँ जााद
आ आम इसभ खेलियै कि नहि
हँ खाय छियै एतउ मिलै छै एहन बात नहि छै
लिखिए
हँ रे खाय छै
लीची एतऽ कते महगा दै छी चारि सए रुपए सेकड़ा एत देख छै पाँच सए रुपए किलो किलो
ह्म
हँ
मेघो एलो उमहर
नहि
स्कूल कहिया स बन्द छौ स्कूल बन्द कहा रहिय छै फेर स्पीकार पर फोन देलकइ हइ अवाज हमरा मोबाइल में मे नहि सुनाइत रहैया
अरे तऽ नहि केना सुनाइ दिया स्पीकर पर फोन क देवही त की फायदा यार मजे किरकिरा जेतइ यार कार्य एप्प के
तऽ आवाज हमरा मोबाइलमे कम दै छै
आ हेडफोन पर कॉल केललँ फेर सिस्टमे अगर पोल खुलि जेतै तऽ थड़बे होेतौ
तऽ स्पीकर जदा आवाज नहि दै छै ने
नहि नहि केना नहि कै छै हमरा रिर्टन आवाज दइ छै ने भाय अबाज रिटर्न आबाजतै तऽ की फायदा हतै तऽ मम्मी अबै छौ कि नहि
पता नहि
बड़का चा ओतअ गेलही कि नहि मिलल लय मूड़न तूड़न हँ हँ आय
मांस मछली नइ खाइ छै
एतऽ नहि मिलै छै किछु
एतऽ नइ मिलइ छै किछु त बाहर सँ खालियै ने कइलै
आब कनठी लऽ लेबै
हय
हय की हय कहै छै
माँंस मछली मछलियो तऽ कमसँ कम खा लेब
अरे तऽ लेकिन कह खाय नहि दै छै थोड़बे खा सकै छै
चोरा क
ए महकइ कनीक यौ चौरा क खा लइ छी
हम तऽ बनबै छियै ततय कहाँ महकइ छै
तोरा तोरा सबके अलग बात छौ
ब गना पैस
हँ
रोटी भुजिया दही रोटी भुजिया दही रास्ता के लल रोटी भुजिया द ठीक छैइ तऽ नटवर रखैइ छियौ